नमस्ते सखी की हाल चाल छै
नमस्ते सब त नीके छै तु बताबत हर हाल चाल छै कैसा हँ
हमर के तो हाल चाल सब बढ़िया छै सखी त बताउ तो हर घर साइड में कहीं घूमे के की की स हँ नै से छै
हँ त अ डैम छै ओर मने यह घूमे के जादा इज ने आ छै खाली एगो डैमे छै और रक्षाबंधन में तो सब जाइ छै सावन के महिना मे दुआरे के मेला लगे छै ने त वहाँ सब जाय रहे छै ओ खाली मन्दिर छै तीन चार गो खाली यहाँ प डेम और एगो है छै पहाड़ हरदिया वला पहाड़ तो वहाँ त हमनी सब एक बार ने सरस्वती पूजा मे खेल रहे त उस उकरा पे चढ़े हम नचे चे मे त पू तीन घंटा लगे छै इतना बड़ा पहाड़ छै ने कुछ कहे के नहि हमने तीन घंटा लगे छै चरे मे ओकर बाद फे त पूजा करे के कुछ न छ खाली एगो झण्डा बढ़ रहै छै उपरेस पूजा करै छै आ उतरेमे तऽ लगै छै कि दूए घंटा मे उतर गेल छै दोसर रास्ता सुते छियै लेकिन चढ़े मे त बी हालत खराब हो जाए छै ओ इह वला जे पहाड़ छै ओकरा पे त जादे भी नहि ल में
ह
ओकरबाकाद फेर डैम छै ओ में तो पट्टी पाइन छै अनाव भी चलै छै सावन ना मे त नाव उ चले छै सब बैठे छै
तब तो बड़ नीक जगह छै सी घूमे के त तो डैम
हू एक बेर तऽ हमनी सभ बैसल रही छियै।
हूँ
आउ, तू बताओ, आओर तू हर इलाकामे काँ काँ घूमे? ह से
हमर भी जगहमे तऽ बहुते धार्मिक स्थल छै सभ। कि घूमैके पहाड़ो छै, डेमो छै। आ नदीओ छै। बहुत सारा जगह छै, लेकिन जादे पास। जे छै ओ बोधगया हऽ छै, वहाँपर सभ बुद्धिस्ट लोक आबै। आओर वहाँपर तऽ एते मंदिर बनै छै। की, किछु कहैके काम न? दू दिन तीन दिन लगै छै खाली ओहि एरियामे घूमैके खातिर। आ ओकर बाद हे जे विष्णुपथ मंदिर छै। तऽ वहाँके मान्यता छै कि वहाँ विष्णु भगवानके चरण छै। वहाँसँ तऽ देशके अलग अलग राज्यसँ लोक आबै छै। पूजा पाठ करै छै। अपन पूर्वजके पिण्ड प्रदान करै छै वहाँ पे पिण्ड प्रदान। के मान्यता छै। ओकर बाद सीताकुंड छै तऽ वहाँ पे मान्यता छै कि। सीतामाता दशरथ जी यहाँ पिण्ड प्रदान करल रहै छै। ओकर बाद रबर डेम छै जे भारतके भारतके सभ से बड़ा रबड़ डेम बनल रहे छै। हमर इलाकामे बहुते पानि रहै छै वहाँ शाममे। लोकसभ घूमै लऽ जाय छै लाट पत्ती। पुल पे जले छै, बड़ी नीक लगै छै देखैमे। ओकर बाद शक्ति। पीठ छै एगो यहाँ मंगला गौरी, वहाँ भी बहुत तऽ मान्यता छै। ओकर बाद फिर बंगला। स्थान छै, अऽ शीतला मन्दिर छै ओकर बाद। थोड़ा दूरमे जे बेला छै, वहाँ भी काली माताके स्थान छै। आ पहाड़मे तऽ सखी बराबर पहाड़ छै, ढूंगेश्वरी। पहाड़ छै, हद हदव पहाड़ छै। बहुत सारा पहाड़ जैसकि वहाँ भी सभ। अऽ शीतल, रामशिला पहाड़ छै। रामशिला पहाड़मे तऽ लोकसभ पिकनिक मनाबै लऽ भी जाइ छै। आओर वहाँ पे शंकर भगवानके मंदिर छै। तऽ सभ शिवरात्रिमे, महाशिवरा। त्रिमे पूजा पाठ भी होइ छै वहाँ। एक बेर हमहूँ गेले रही छियै, ओकर बाद ढुंगेश्वरी। पहाड़ छै, वहाँ पे तऽ बुद्ध भगवानके प्रतिमा छै। अभी किछु दिन पहिले तऽ हमर मौसीके बेटी लोक आओल रहै छै। तऽ हमर मोसा। मौसीके बेटा लऽ गेल रहै छै ओके घुमबै लऽ ढुंगेश्वरी। पहाड़ ओखनि के बड़ी नीक लगे छै वहां त बहुत मने बानर भी आबे छै तऽ ओकर है जे परसबे छीन लेबे छय तऽ फेर ओकराक के फ्रूटी देबै छै तऽ ओ ओकर पर्स लौटा देबै छै
हू
ह
हँ आ तोह इलामे मिठाइ ठीक छय
हमर इलाकामे त लाइ इनरसा ओर तिलकुट बड़ी प्रसिद्ध छय हमर माई जहाँ बेचइ छै तऽ सन्देश में यही मिठाइ ले जाइ छै हमर मइके फर परिवार लोकन के बड़ी पसन्द आऽ छै शादियो बियाह में कहै छै यही परस यही सन्देश ले के चले लए तऽ बड़ी नीक लगे छै लायन आर सब ई सब
हँ हमके भी त नीक लगे छय हमर बाबू भी ओने जाइ छै ने त ले के आबे रहै छय तिलकुर इनरसा
हूँ ठीक नहि छै एतय सखी ई सब तो खायके नहि भी लैके छै क सब जगह यहााँ पे तो तिलकुट बड़ी प्रसिद्ध छै ऐसन तिलक फ दोसर जगह न मिलै छय मिलबो करे छै त उ स्वाद न होए छै
हँ आ एने के त इनरसामे खुब क चल एत ब त जदे रहय छै ओकर बाद महगा भी खूब देबै छ
ह हमर इलाका में तो अनरसा बड़ी नीक बनै छै खोब खूबे मने भरल रहै छै महंगो जदी देबे छै लेकिन स्वाद बड़ी लगै छ एकदम
ह एने त इमर लाइ तो लाए तो उतना अच्छा भी न लगेछे बाइस रु रपा मे तएगो देेल छै
यहाँ पे भी बाइस कि अठाइस रुपया लेबे छिय लेकिन बड़ी नीक लगै छ स्वाद बहुत अच्छा लगे छै यहाँ पे एक एक दूगो दुकान बड़ी प्रसिद्ध छै उ सब मे जड़ी महंगा देबे छै नीक देबे छय सब
हँ हमर बउजी त लाबे रहे छै ने जहरीजी ह से
हूँ
आ पढ़ाइ लिखाइ कैसन चलै छै सब तोहर के
अभी तो सबे ठीके चले छै
ह त पढ़य लए चाहइ छै कोलेज ओर कोचिंग
हँ हम त जाइ रहि छीयो
हूँ
ह
हँ सखी पढ़े लिखे पे तऽ ध्यान देबे परेह ने अभी के युग मे अनपढ़ लोक के कोइ वैलू नहि छै पढ़े लिखे के पढ़बे करे छै बिना पढ़ल लिखल लोगन के गुजारा नहि छै अ
आ खाना पीना सब हो गेल छै
नहि सकी अभी खाना पीना तऽ नहि होइल रहै छै आज तो सोच ले रहे छियै कि कछ अ भात रोटी खा के मोन अकबक हो गेल रहै छै आर एकेगो जब जाय छीयै मार बाजार तऽ कुछ नया सबब्जीए न दिखे छै खाली वी भिंडी परवल परोड़ आ कद्दू बैगन ई सब खा खा के तऽ जी अक बका गेल रहे छै सखी किछु समझेमे नहि आबै छै की सब्जी बनाबै छियै केना माइ तो हमर कल राति में इयर चोखा बनावल रहै छै
की और चोखा कहै जैस
लिट्टी यर चोखा तो चोखा मतलब कि वहि आलू बैंगन टमाटर के पका के बनावल रहे छै तऽ ओकरा चोखा कहल जाइ छै आरे लिट्टी मे तो आटा शान के ओकर मे स तूमे प्याज अ लहसुन मिरचाइ आदि नीम्बू के रस चाहे तो अचार के मसाला डालके सब तू के जरीफान के और आटा के अन्दर भर के आ गोले गोले बना के ओकरा छान देबे के ओकरा कुट्टी कहल जाइ छै बहुत लोग छान के खाल खाय छै आ बहुते लोग आग पे सेक के खाय छै वही लिट्टी टहलाबै छै
ओ
हमार हमा हमार यहाँ तऽ हमर मइ तऽ सेख के बनाव छै
हँ ह ठीक है सखी हमरा के एगो काज आबे छै तऽ हम करे छियै तोहरा के जहि बाडमे फोन टी
अच्छा ठीक छै प्रणाम
प्रणाम सखिन